हलो
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल, कहिंड़ा हाल थव?
मुहिंजा हाल बढि़या आहिन, तां ॿुधायो?
बढ़िया, तांजी आवाज़ घटि थी अचे
घटि ती अचे आवाज़, आवाज़ त फुल तेहि आ।
तांजो आवाज़, वॉल्यूम ख खुलियल थव बटण अलाए घटि ति अचे ॾाढी
न न, तां किथा पिया ॻाल्हायो?
मां आगरा मां, तां किथा?
मां जयपुर मां थी ॻाल्हायां
अच्छा जयपुर मां, हा जयपुर आगरा त ख़ैर परे कोने टे चार क़लाक जो रस्तो आ।
हा पासे में आहे, असांजा हुते मुहिंजे घोट जा नानाणा बि हिते आगरा में रहंदा हिनि।
अच्छा, आगरा में केड़ी जॻह ते?
हिते मतलबु हिननि जी दुकान थनि मन कलेक्शन जे नाले सां
अच्छा, असां हिते आगरा हिते कमला नगर साइड आहियूं।
ऐं मुंखे हुननि एडेस त ख़बर कोने पर हुन जीयू मतिलबु दुकान थन, अठ नव दुकान तन यकी हिन में जेका वॾी बाज़ार आहिनि, ना तांजी केजी आगरा जी बज़ार?
हा आगरा में राजा मंडी आहे, शाहगंज, सिंधी बाज़ार
हा त जेका मुंखे पूरी एड्रेस पतो कोने छोकी, मुहिंजे घोटु जा नानाणा आहिनि त मां
अच्छा, अच्छा तॾहिं तां आया कोने आगरा गॾहिं?
आगरा त आईंया, पर मतिलबु हुननि हाणे नओं मकान वरितो हाणे केड़े पासे वत्तो तन मुंखे कोई एड्रेस, ख़बर कोने
अच्छा, अचछा
हा, त
जयपुर बि चयदी सुठो आ, असां आया आयल आहियूं। आमेर घुमियासे
मुहिंजा पेका आमेर में आहिन।
अच्छा खिलण जी आवाज़ हा मुहिंजी निराण रहंदी आ, न हिते खोर में
अच्छा
तॾहिं आयासे न तरी हू आमेर वठी हली हुई अमरापुर
अच्छा अच्छा, मतिलबु अमरापुर घुमी विया तां
हा, अमरापुर घुमीं आयासीं। खाटू श्याम घुमीयासीं हा अमरापुर में त आ न ॾाढो सुठो सुठो लॻो अमरापुर त ख़ैर आमेर ॿि सुठो आये।
आमेर त बढ़िया सिटी आ मतलब असांखे कॾै मूंखे लॻदो आ मां हिते बीमार थी लॻां न जे हुते वञी चार ॾिह रहि अचे न माणू हुते बिल्कुल फ्रेश हवा बढ़िया।
हा ॾिसो फ्रैश हवा केॾी मतलब मथे आये सुठो ही लॻे जीअं।
अरे हुते माणू ख़ास करे मतलब ॼेको कैंजी शादी वादी थींदी आ न वीडियो विडियो ठाहिण लाइ। करे हुते ईंदा आयन जीअं हुते वरी महल आये जीअं आमेर में घुमण लाइ करे। जयगढ़ आये नायगढ़ आये। विश्व ॼी सॿिन खां वधीक वॾी तोप ॿि उते ई आये जीअं माता जो मंदिर आये एॾो बढ़िया। माता ॿि हा माता ॿि सुठी आ आशा पुॼाईंदड़ माता जीअं।
हा हुतां वरी असां वरी हुतां जलमहल घुमंदा आयासीं।
अच्छा असांजे छा हुत हेठ दुकान ॿि आ असां रेस्टोरेंट आ हुते बस स्टैड ते आमेर में।
अच्छा
हा अउं जलमहल ते असांजो शोरूम आ हुते मुंहजे पेकन जो शोरूम आ हुते।
अच्छा, अच्छा पेका ॿि तांजा हिते ई आयन न तां सवरा ॿि जयपुर ही आयन है ना? सई आ जयपुर ख़ैर शहर ॿि जयपुर जो सुठ सुठो आ ख़ैर।
हा न बढ़िया हा पिंक सिटी बढ़िया-बढ़िया शहर आये। मूंखे त शुऊ खां वठी जयपुर ॾाढो वणंदो आये।
हा न असां ॿि आयासीं न ॿ टे दफ़ा। आ आयूं ॿ टे दफ़ा ई अ न सुठो लॻो आ जीअं जयपुर त असांखे।
जयपुर जेको ईदो मस्त थी वेंदो आ हिते माण्डु ॿि ॾाढा बढ़िया आयन मिलन सार आयन जीअं कोई मतलब फंक्शन वगैरह थीदों आये जीय नवरात्रा थींदा आयन न त हिते भई उ थींदो आये दो डांडिया वग़ैरह थींदो आये वॾओ मेंदान तान न हुते हां त कोई वॾा-वॾा हिरो हिरोइन के घुराईंदा आयन सिंगर कै घुराईंदा आयन जीअं त हुते धूम मचंदी आ। त सभनं खे ॾाढो बढ़िया लॻंदो आये जीअं हां त जयपुर त बढ़िया।
चौड़ा एनं सुठो आये मतलब असां काफ़ी रिलेशन आयन वि विद्यानगर में मुंजी मासी जी धीअउ ॿि रहंदी आ।
अच्छा
हां
ह तांजो गुरु कैड़ो कयल थव?
असां त हिते न आगरा में ना उहो नाथमणी ख़बर थव तांखे?
न-न
नाथ मणी अन न असां त हुन ई गुरू खे मञंदा आयूं मतलब हू अजमेर अजमेर में ॿि हुनन जी हिकड़ी मड़ी आ मतिलब हिक गुरू हिते जा हुते ॿि आयन जीअं।
अच्छा अजमेर वया अयो वेदां अयो अजमेर?
हां अजमेर मुंजी बुआऊं रहंदियूं आयन न।
अच्छा
इ वरी मान्य लाए मतलब अगर इ हिन मड़ी में तांखे कोई ॿि दिक्कत आये कुछ ॿि सॿ मतलब पूरी थींदी आ माणू ॾाढो परयां परया ईंदां आयन हिते। अगर कैंखे पो औलाद नथो थे त हुनखे औलाद ॿि थींदी आ मतलब।
हम-हम
ऐं दवाऊं बि ॾींदा आयन हर बीमारी जी हूअ मेन असांजा कुल गुरु त उज्जैन में आहिनि जीअं अलकदाम उज्जैन में आहिनि न।
अच्छा त तव्हां पुष्कर घुमियल आहें?
न पुष्कर बल्कि कोन वेई आया अजमेर वई हुअसि न त मां हुते वई हुअसि। दरगाह आहे न दरगा विया हुयासीं।
अच्छा अच्छा
हां पुष्कर बि चईंदा आहिनि सुठो आहें।
हा पुष्कर बि सुठी जॻह आहे घुमण लाइ हुते भाई हा मुंजी भाॼीई जा पेका छा उते ही आहिनिं। त मतलब ॿ ट्रे दफ़ा मतलब के फंक्शन जे हिसाब सां विया आहियूं त पुष्कर बि घुमी ईंदा आहियूं। अऊ वरी उते अन्ना सागर झील आहें हुते। उहा बि सुठी आहें जीअं दरगाह बाज़ार आहें।
हां दरगाह बाज़ार असां हुते शादी में वई हुयसि मां पंहिंजे बुआ जे पुट्र जी शादी में वई हुअसि त न- दरगह घुमी आययासीं बस पुष्कर चईन पया थोरो परे आहे न ब ट्रे कलाक लॻणा आहिनि।
हां हां
त वरी फंक्शन ई शादी जा फंक्शन त वन्नी कोन पायासीं वरी।
हम्म हम्म सही गाल्हि आहे पर गुरू करण ज़रूरी आहें कहिड़ो बि करजे, गुरू करण ज़रूरी आहे। गुरु जरूरी आहें करण।
हां पो वरी उज्जैन वारा अन त वरी थिया कोन्ह त हाणे असां हिननि खे ई पंहिंजा गुरू मन्नदां आहियूं हिते ई वेंदा आहियूं मतलब।
अच्छा हीअंर मां असां आनंंदपुरी आहियूं।
अच्छा आनंदपुरी अच्छा हां मुंजी ॾेराणी जीअं मतलब कज़िन ऐन ॾेर ॾेराणी आहिनि न त हुननि वरी आनंद पुर गुरुनि जा खे ठाहिया आहिनि मतलब।
हां असां हिते आनंदपुर त मतलब हर संडे सत़संग ॾींदो मतलब हितां असां संडे संडे ॾींहुं मतलब ससु वेंदी आ मा त घट वध वेंदी आहिं।
अच्छा
हा चेंदा आहिनि न गुरु करण त ज़रूरी आहे हू बि ॾाढी सेवा कंदा आहिनि आनंदपुर जी हुनखे बि
हा
ॾाढा साल थी वियसि ॿार ही कोन पियो थियसि नव ॾह साले खां पोइ छो छोकरी थियसि, हुन्न दरबार में विश्वास रखियो, त पो व कि अन नाम वठींंदासीं हा, न हुते कोने ते दरबार आ न पासे में उते विया आहियूं हा, मेेन जेको जिते आ न त हु उते मुंजा सहोरा विया हुआ त न मुंजे सोहरे ॾाढी तारीफ़ पे कई ची बि ॾाढो सुठो आहे ॾाढो सुठो आहे जीअं कोई, स्वर्ग में पहुची विया आहियूं।
त में मतलब पो लॻंदो ई कोन्हे भाई अॼु सूमर आहे, कि मंगल आहे, कि शाम थी भई केॾी महिल सुबुह थींदो आहे। चईं बजे उथी करे सनानु पाणी करे भॼदां वेंदा आहियूं सत्संग ला करे जीअं बढ़िया सत्संग अऊं हेॾा परसाद बटंदा अहिन त उते हेॾा बिस्किट
हा बिस्किट बि ॾिसो केॾा, मुंजो हेन सोहरो मांॻई अन कार्टून भर खणी आयो त मा चयो पा पापा वठी आ आहियो छा, त चई न हुते हेॾा, हेॾा बिस्किट ॾींदा अनि।
ॾाढा हुत ॾाढा विराइदां आहिनि बिस्कुट त ॾाढा हुते ॾाढा वयल आइन बिस्किट मतिलबु असांजे घर में असां मोकल मुखे लॻे थो छवीह साल थिया आहिनि शादी खे। बिस्किट शायद ही कडे मां बज़ार में वरितो हूंदो हुअम छोकी मुंजी ससु मुंजी भई हा मुंजी धीउ हर छह छह महीने वेंदा रवंदा आहिनि एॾा बिस्कुट ॾीदां आहिनि ख़तम मतिलबु जेके स्टील जी टंकियूं हूंदियूं आहिनि भरजी वेंदियूं आहिनि। छोकी हि टे टे ज़णा थी वेंदा अहिनि मुंहिंजो घोटु वञे, मुंजी ससु वञे। मुंहिंजी धीउ गॾु वञे त सुबुह जो, डिहुं जो, शाम जो जेॾी महिल आरती ते वञ जेॾी महिल वञ ओॾी महिल बस त हीअं पेरी त एॾियूं अटखेलियूं कंदा हुआ, हा वॾा वॾा थी विया आहिन। उअई सम्झंदा आहिन चवंदा आहिन भई त सब मां अच पुछदां आहिन, भई इतना परशाद कैेसे बांटते हो, कहां से आता है, बोला हा, सब लीला सब पूरी हो जाती है जैेसे भंडारा केॾा था लगन, सुबह शाम सॼे ॾींह भंडारे सेवा सां न, केॾी केडी सेवा, केॾा त
हा ॾाढी तारीफ़ कई अहिन मुंजी बुआ जिनि जो बि अन नाम वरितल आहे त अ न आनंद पुरजो ई वरतंदा मुखे चईंदान जेॾां तूं बि वञ आनंद हा हा
सरोवर हुनमें सनानु कंदा आहियूं। मुंहिंजो भई जेको हा के मन्नत घुरंदो आहे हुन में पैसा विझी करे मन्नत पूरी ईंदां आहिन जीअं ॾाढी बढ़िया जॻह आहे हा।
अ चंई सास, अगरि इ वेंदा आहिन न मुंहिंजा ॾेर- ॾेरण ई वेंदा आहिन अगर। थी वियो त ह न, हूंअ ही कहिड़े महीने में लॻंदो आ हुते?
हुते त जेको त्योहार आहे, सब त्योहार मनाईंदा आहिन, जीअं वैसाखी हुजे, चाहे भई ॾियारी हुजे। जीअं होली हुजे, जीअं हर महीने ॿी मेने में जेक त्योहार ईंदा आहिनि न सब त्योहार धूम धाम सां हुते मनाईंदा आहिन, पो संगत हितां भई हुतां, हुतां भई ॾींदा आहिन, भई संगत भली अचो, दर्शन करण लाइ करे गुरअ जो। पो हितां संगत के बस करे वञनि, के कार करे वञनि के, ट्रेन में वेंदा आहिन, पांजी संगत सब इक्कठा थी करे मंडली ठाहे करे, पो उते दर्शन करे ॿ ॾींहं केंखे खपे, कंहिंखे टे ॾींहं खपे, रही करे उते हुते मौज करे, हुते सत्संग वतसंगु ॿुधी करे। पो वरी वापसी कंदा आहिन, हाण तांखे केर चए त घुमी अचो वञी क
हा उहे ई त पापा विया हुआ न, त हुननि ॾाढी तारीफ़ पे कई।
न ॾिसण ॼहिड़ी जॻह आहे, हा ॾिसण ॼी जॻह आहे वास्तव में।
हा उहोई आहे न वञण खां पो माण्हू खे आनंद थो अ चेंदा जीअं वन वनण जेॾो तॾईं ॿि ख़बर पए।
हा त हींअर मां जीअं ॿिन टिन सां ॻाल्हाएण थियो त उहे छा राधास्वामी हुया। त उहे ॿि चवन पया असां व्यास घुमीयासीं त व्यास उते ब वरी वॾो ॾेरो आहे जीअं भई सत्संग गुरू महाराॼ आ सुबुह शाम दर् दर्शन था ॾिन ॼीअं।
हा, असां त वरी जीअं कुल गुरू अन त मां त शादी कई हुई, तॾे हिकर मथो टेके आईं आ वरी त मां वई कोन आयां। छोकी असां उह वारा गुरू कया ई कोन न
हम्म!
तॾहिं आ न मतलब हूअं ई मथो टेके आयासीं। पापा जो थियल हुआ मुंजे सोरे जा। ॿाक़ी असांजा वरी थी कोन पिया ॿारनि जा पेपर छोकी हुते न शिवरात्री ते ई थींदा आहिनि गुरू करबा अन त शिवरात्री, शिवरात्री में मार्च में ॿारनि जा पेपर पर हूंदा अन, तॾी असां वञी ई कोन पर आया आयूं कॾे बि कोन वञी पयूं, बस हिकॾी नईं नईं शादी कई, तॾी थी आईं आं वरी वई ही कोने।
अच्छा अच्छा
हा, त हाण वरी जेके ई शागंज में अन न नाथमणी, त असां वरी पो उते ई मथो टेके ईंदा आयूं ॼेको ॿि पुॼंदो आए उनन खें
हा सई आ न, केड़े पासे बि वञे माणूं ॿि थोड़ो पासो वठे न पांजो, सच्चाई रखे त हर जॻे ते आए, भॻवान ॼे मथां ॿस सच्चाई रखण जी ॻाल
हां, हुते वरी इअं आ न कि मां कुछ ॿि पंहिंॼी मा वांगी आ न, त मुंॼी सभ पूरी थी ये, ॼीअर हिक विश्वास ॿि थी वेंदो आ न। त ॼीअं विश्वास थि व्यो आ, हा, हिन दवा ॿि जेंजी ॿि दवा वठ त कें ॿि दिक्क़त हुॼे, कुछ बि हुॼे। त हुनन जो मतलब, हथ ऐं जड़ी बूटिन ॼी ॾींदा न दवा ॿि
अच्छा!
हा, जड़ी बूटी ॼी ॾींदा अन, माणू अलाए किथां-किथां, परे-परे ॾाढो ॿाएर विदेशन तक माणूं घुराईंदा तस दवा, गुरुजन खां।
अच्छा अच्छा, सही आए न, भई अंग्रेज दवाउन खां त सुठो आ न, इए दवांउ वठणी खपन न। पाण उंव बि
हा, मेन ॻाल आ वरी विश्वास
मां सही करे ‌विश्वास
हा, विश्वास रखी करे त वठजे तो, न त धूल चपटी मां बि माणूं छुटी तो वञे
उओ त आए, उओ त सही ॻाल आए। घुमी अची करे हाणे, जयपुर? न अॼ किथे शादी में वञणो आ असांखे
हां? अच्छा शादी में, अच्छा
हा, अॼ वांदा वेठाऊं। इनमें वांदा वेठे जो फ़ोन कयूं केंखे फिलहाल ॼेसताई, मां च्यो ॼेसताई फोन कयूं केंखे। छोकि मुंजो घोट छा देर सां ईंदो साढे अठ बजे चई व्यो आए, त अञां टाइम प्यो आए। हां जेस ताईं तैयार थियूं कयूं, समझन तेसिताईं, अचन जेसताईं कपड़ा
हा वरी ईन सां ॼुड़ी व्या आयूं त, सई आ न
हा, टाइम पास तो थी वञे न पाण।
हा, न सई आ पर ॾिस नएं नयंजी जानकारी ॿि मिले ती।
मिले ती सई ॻाल आ, उते वेठे वेठे ती मिले सई ॻाल आए, हिकड़ो फ़ोनन ते ॾिस उते माणूं हिकड़ो सामो ॻालाए करे पुछे तो, हुन सां फ़र्क़ त पे न वरी पो।
हां, ही वरी हाणे थी ती वञे न जानकारी।
हा, केॾो पया पया घुमु मां कल केंसां ॻालायो तो हुनन जे अलाए नालोई केड़ो खयों, शहर जो कॾें नालो ई कोन ॿुधो आ मां।
हा मां ख़ुद, अन ॾाढा एड़ा एड़ा नाला, जो मां त कॾीं ॿुध्या ई कोन नाला।
उह ई त, न भई मुखां पुछंदासूं
पाण जीअं उअं मेन मेन त नाला ख़बर ता हुजन न, वरी जीअं कस्बन वग़ैरा जा पाण खे नाला, एतरा किथे था ख़बर हुजन जीअं
नाला अलाए कारन जा अलाए छा, को अजीब सो नालो खयईं नालो त मां कॾीं ॿुधो ई कोने। कारनजा अलाए छा चंयईं, कोई अॼीब सो नालो, पटरिन जे पासे कोई नालो कोई ॿुधायंई जीअं
हां ही वरी नया नया नाला वरी ख़बर ई काननि हं हं हं
उहो इ त पो उननि जे ज़रिए कुछ न कुछ नइ